आय अहाँ सबके सामने जे समक्ष अछि अपना सबके सामने। विषहारा के जन्म विषहारा के जन्म के खिस्सा जे छैय से कइ प्रयोजनपर कहल जाइत छैय। तऽ ई अधिकतर अहाँके देखैत हेबै साओन मास मे पबनैतिन सबके सुनायल जाइ छैय किआकि जे विषहाराके पूजा होइ छनि तऽ विषहारेके गुणगान दिन राति होइत छैय। तऽ हुनके से जुड़ल कथाके एत बेसी अधिकता रहै छैय तऽ आइ हमसभ विषहाराके कोनो जन्म होइत छनि ओकर कथा लऽ कऽ हमसभ आयल छी बताउ।
अच्छा त विषहाराके जन्म जे छनि से एक एक दिन महादेव जी महादेव गौरी संग सरोवर मे छलाह कीड़ा करैत छलाह। संजोग बस हुनका वीर्य स्थल भऽ गेलनि। महादेव ओकरा एक पुरणिक पात पर राखि देलखिन। ओहि विषहाराक पाचो बहिन जन्म भेलनि। महादेव एहि पाँचो बहिन पर ममता महादेवके एहि पाचो बहिन पर ममता होए लगलै। स्वभाविक स्वभाविक बात छैय। ओ नित्य ओहि सरोवरमे स्नान लेल जाइत छलाह। हँ जाइ छलाह। आ भ बड़ी बड़ी काल धरि ओहि साँपके पोआसँ खेलाइत गौड़ीके संदेह हुए लगलनि। महादेव जे खेलाइत छलखिन हुनका संगे तऽ गौड़ी के संदेह हुअ लगलनि जे महादेव एतेक काल धरि पोखेरमे की करैत रहैत छथि एक दिन ओ महादेव के पाछू पाछू गेली तऽ देख देखलखिन जे महादेव पौआ सभक संग खेलाइत छथि गौरी तमसाय गेलखिन ओ देखलखिन ओ पौआ सबके पकड़ि पीच पीच फेक दे। ल फेकऽ लगली महा हुँ पीच पीच कऽ हुनका भेलनि जे ई हमर शौतीन छथि की छथि फेक फेक। कऽ लगली महादेव मना केलखिन जे ई सब इ सब मरबाका पात न थिक इ सब अहाँ के बेटी थिक ई सभ अनेको कष्ट दूर करय आ कहियो अहूँकेक ऊपर उपकार करती मर्त्य पुवनमे साओन मास एक एकर सभक पूजा होइ छैन इ पाचो बहिनेक पूजा कर हँ पाँचो बहिन विषारा पूजा करत तकरा साँपक डर नहि रहते ओ धन धानसँ पूर्ण होइत छै एवं ओकरा सभक तरहक कल्याण होइत छै हम एहि पाचो बहिनक नाम रख रखने छियैन जया विषहारा शामली बारी देव आ दूतली
हूँ
कथा सुनलाक बाद कनियाँ एक बेर पुनः पाँचो बिन्नी हुँ तऽ शामलीवार दे गेल हँ तऽ ई जे जे छै से ई विषहहाराक जे छै से जन्म तऽ ई सावन मासमे जे होइ छै ने सोन मासमे अहाँके नाग पञ मुना पञ्चमी मधुश्रामणी ताहिमे ई कहले जाइ छै तऽ ओकर बाद ई जे छथिन से पबनैतिन जे छथिन तिनका कहल जाइ छै कथा सुनलाके बाद कनियाँ एक बेर पुनः पाचो बिन्नी सुनैत तखन ई पढ़ी पुरे पूरणिक पात झिमला लत्ता तारी चार बैसली बिसहरि माता
अच्छा
हाथ मे सुपारी खोइछि पान विषहरी विषहरी करैत शुभ कल्याण विषहारा एवं आनो पूजा कैल देबाक देवता के प्रणाम क बिन्नी के कलश पर राख बाहर आबी कुलदेवता तथा श्रेष्ठ लोकके प्रणाम करैत छथिन तऽ ई विष सारा के जे छै ई तऽ पबनैतिन के भेलै लेकिन ओहिमे से अहाँके घरे घरे सभ खीर घोरजौर ओहि दिन बनाबैत छथि थुम्हा बनबै छैथ विषहरा लिखै छै हँ हँ हँ थुम्हा पा पाँचटा बन छै ओहिमें अहाँकेँ पिठार लगायल जाय छै ओहिमे अह के दुबि देल जाय छै फेर साँझ पड़लाक केँ बाद से आहाँकेँ के माइट मूसक माइट तकर बाद अहाँ केँ ओहिमे अहाँकेँ की कहै छै बांग के जे होइ छै बंगोर
बिआ हु मुस केँ माइट ईसभ साँझ केँ पढ़ायल जाइ छै तऽ फेर
हँ तऽ ओ जे छै ओहूमे अहाँ कें की होइ छै से अथि जे छै सुपारी लऽ कऽ पाइ लऽ कऽ इ अहाँ केँ म पंडित लग जाइ छै तऽ ओ जे छै से विषहारा के जन्म होइ छै ने तऽ इहो साँझ के कयल जाय छै
हू नै जिनका घर में न पबनैतन न विवाहिता रहय छै हुनका घर में ते पाबनि तियहार होय ते छनि पूजा आ जिनका हँ जिनका आर कऽ कतहु हम देखलियैए सभ केँ मैना पञ्चमी नहियो होइत छै
हँ प हँ
नहि होइत छनि ओ नाग पञ्चमी दिन ईसभ विध करैत छथिन तऽ हँ तऽ हम अयलहुँ अहाँ केँ आइ विषहारा केँ जन्म जहन भऽ गेल तऽ और कोनो खिस्सा होइ छै जे हमरासभ केँ मतलब प्रसिद्ध छै पबनैतिन सब के बेस जरू मतलब ई नियम कऽ कऽ सुना लेटा जाइत छनि जाहिमे एकटा खिस्सा सुनलहुँ ई और दोसर खिस्सा अहाँ सुना सकैत छी
आ मोना पञ्चमी जे छै ने खिस्सा
हूँ
तऽ एकटा बुढ़िया छलखिन
हू
तऽ ओ स्नान हेत ओ अपन धार गेल छली
अच्छ
तऽ देखलनि जे धा धार केँ चिक्कन पात पर पाँच गोट किछु लहलहाइत छल
अच्छ
छल ओहि बीच बुढ़िया देखि बाजले हे बुढ़ी गाम जाइ लोक केँ सुत सुत करियौ जे आइ मौना पञ्चमी थिकक आइ लोक पाँच झाँक चिकन माठि आन घर आ आँगन पवित्रतासँ नीप तेल कूड़ लगाय आंगन में चिकनी माटक पांच टा जे हम अहा केँ कहने रहि जे थुम्हा बनै छै तऽ ई तऽ पाबनि सभ लेल थुम्हा बनाइ ताहि मे सिन्दूर पिठार लगाय ऊपर से दूभ साइट देत सब बासन मे खीर घूर ज राखथि विषहरा पूजा केँ हुनका दूध लाबा मोना पंचमी दिनका जे छैय से ई सब नियम छैय दूध लाबा चढ़ाबथि आ खीर घोर जार उत्सर्गथि। विषहराके
हूँ
आ जेना अपना सभके नेबो होइया जमेरी तऽ ओ नेबो सेहो प्रसिद्ध छैय। आमक पखुआ आमक पखुआ आम के जे सुखाके लोक रखै छैय गाम घरमे। अम्मट बनाक जे ओ आँठी रखलक। आ ओहिमे नीमपात आमके पकुआ जे छैय दारिम नीम। पात नेरहा कूश
हू
ईसभ जे छैनि से धार्मिक पात आदि चढ़ाबे छनि ई सब विषहराके जन्म जे भेलनि ने तऽ ईसभ हुनका ईसभ ओहि दिन देलो जाइ छनि। बाद तकर बाद सब केलाके बाद आइ सभ केओ तितकोत मतलब नीमके पात आ ओ जे अहाँके छैय अ जमेरी नेबो से सभसँ पहिने लोक मु मुँह मे लऽ कऽ तितको तितको कऽ तीन बेर खाइत छथि।
अन ग्रहणसँ पहिने।
हँ ब्राह्मण भोजन केला कुमारि बटु खेलाके बाद अपनो सब ओ प्रसाद खीर घुरजाउर आम कटहर तकर बाद अहाँके कठहर आँठीके भुजिया साग ईसभ बनै छैय ओहि दिन।
हँ
तऽ तकर बाद दुनू भाग गोबरसँ फे फेप बनायल जाइ छैय मतलब दल देवाल पर अहाँके
अच्छा घरके हँ घरके मुख्य द्वार पर गोबर लऽ कऽ
हू
देखलियै जे गोबर लऽ के साँप बनायल जाय छैय और एकटा चीज देख देखलियै एकटा खास हम एहि दुआरे कहब जे हमरो जानकारी जेना अछि ओहिमे की छथि जिनका घरमे केओ प्रेगनेंट रहैत छैय चाहे माल जाल केओ रहल चाहे चाहे ई हँ आदमीयो मतलब कोनो घरके कोनो महिला छथिन तऽ ओ साँपमे आँखि नहि देल जाइ छैय तऽ लोक बुझे की छैय तऽ आब ओहसँ बुझि गेल जे घरमे केओ गर्भवती छथिन तऽ उएह साँपकेँ आँखि नहि द। ओ एकटा संकेतके रूपमे देखायल जाइ छैय जे हँ तकर बाद
आ ओहि ओहि जे छैय अहाँके जे अहाँ हुनका विषहाराके जे बनेलियै ने मुख द्वारपर सभ दुआरिपर तऽ ओहिमे अहाँके दूधि दहीसभ दऽ कऽ हुनका लगा देल जाइ छनि।
हूँ
तऽ हुनका ओहि हुनका मूँहके अथिप फेर सिन्दूरो तऽ जे केओ एहि तरहसँ मतलब मनाबैत छथी सावन मास विषहराके मैना पंचमी तिनका सब प्रकारसे कल्याण होय छनि आ जे एना नहि करैत छथि तिनका हानि होइत छनि। ई अहाँ केँ सावन मास साओन मास मे ईज होइते छै तऽ इ अहाँ। घर घर होइ छै। जिनका आए मतलब मै मैना पञ्चमि नै होइ छैन तिनका पन्द्रहम दिन जे अइ से ओहि दिन नाग पञ्चमी दिन हुनका होइत छनि। त ई अहाँ हँ हँ ओहो ओहिमे ओहिना होइ छैन आ तकर बाद अहाँ केँ इ सब जे छै से बूढ़ी पाइन आहाँ केँ पोखर के धार मे। बूढ़ी सब नहाय ले जाइ छलखिन तऽ ओहो जे देखै छलखिन। ईसभ तऽ गाममे बजैत अबै छलखिन प्रचार होइ छलैन विषहरा केँ
हँ तकर बाद। तकर बाद इएह सब कते तरहक होइ छै। तकर बाद अहाँकेँ ओ लाबा साँझ पड़य ल पड़त से पहिने। जिनका घरमे श्रेष्ठ आदमी या जिनका उपनयन भऽ गेल रहै छैन तऽ घरे घरे हँ खराम हँ खराम पहिर कऽ चुपचाप। घरे घरे ओ जे छै से छीट दय छथिन। बाड़ी झाड़ी छत खरिहान दलान जतऽ ततऽ ज। तऽ अपन अहाँ केँ जगह अछि सौंसे ओ छीटल जाय छै। ओकर बाद अहाँ केँ साँझमे ओ कहल जाइ छै जे सभ गोटा। से विषहारा कऽ आराधन कऽ कऽ सुतू जे विषहारा सहाय रहती ककरो किछ नहि करती
हँ तऽ हँ तहिया कऽ कऽ से फेर उएह मतलब। दसो कि बारह बारह तेरह दिन तक पबनैतिन सभ पूजा करैत छैथ
हू पबनैतिन तऽ लेल नियमे छनि लेकिन आनोसभ। के लेल ई सब छै जे ओहि दिन आनो आनो आदमी घरे घरे ओहि दिन लोक अपन। नियम निष्ठासँ रहा तऽ और बढ़िआँ। आ पबनी दिनक के घर मे तऽ सब रहे छै पवनी दिन केँ घर मे पवने दिन केँ साग पात भुज्जा भुज्जी नै खेती प्याज लहसुन के तऽ कोनो बाते नै
एते तक क रोटियो बंद रहे छनि खेनाइ।
ह घ हुन हुनका घरोमे सभ केँ बन्द रहैत छैन।
आ बहुत नियम बहुत नियम केँ पालन करै।
कहल जाइ छै जे जतेक अहाँ नियम करबै तऽ अहाँ। के मतलब सोहाग केँ लेल इ सब पाबन छै। तऽ ओहि दुआारे। अहाँ केँ ततेक अहाँ केँ पति और्दा बढ़त घरके। संन्तान केँ सुख हात इएह सब छै विषहरा केँ एखन हँ।
तऽ विषहहार के विषहरा केँ प्रधान रहैत छनि रंग बिरंग केँ कहानी तऽ हम आगू जे छै से। एहने तरह केँ कहानी जे छै से बिषहारा केँ अहाँ और मतलब एकटा खिस्सा न छै विषरा केँ कै रंग केँ।
ह तऽ विषहरा के जन्मो में जे छनि से सबठम महादेवे म अथी केलखिन है ने आब देखियौ एक दिन गौड़ी महान गैड़ी महादेव हँ एक दिन अच्छ
खिस्सा जे छै से सब रंग के विषहारे से जुड़ल रहै छै और सुनैया लोक और धर्म